हेलो
का हाल चाल छै सखी
हँ हेलो
की हाल चाल छै हेलो की हाल चाल छै
हँ हेलो
अरे की हाल चाल छै
हलो
हँ हेलो आवाज
आवाज आब जाइ छै आवाज हलो
हँ हेलो कुछ अवाज ने आइ
हेलो
आब हेलो
हेलो
हेलो अब अबाज आबै छै
हू तुरन्ते आवाज
हेलो
की हाल चाल छै
हमार हाल चाल त निमन छै तोहार के की हाल चाल छै
हमर तऽ ब्लड प्रेशर बड़ी बढ़ल छै डॉक्टर से जाके देखाबे पड़ै छै
तनी बात नै करै रख दैबे छै आराम करयके जरूरत छै
नहि जदि काम कर लेबे छियै तब ने दू पैसा आबै छै सखी बड़ बिीमारी के की है ओ तो अऐते जाइते रहे छै
बीमारी मे काम नहि करै छै आराम करै छै लोक के बीमारी आर बढ़ जाइ छै को दिक्कत हो जाइ छै
शुरू कर मौलिक के कर्तव्य से शुरू कर
अधिकारक बात तऽ बु बुझ गेल गहलू मुदा ज हम देश सँ अधिकार के लेब त देशक प्रति हमर हमरहु किछ जिम्मेदारी हेतैक न
बहुत उत्तम सोच अछि अहाँक अधिकार आ कर्तव्य अछि सिक्काक दू टा पहलू थिक संविधानक भाग चार एमे मौलिक कर्तब्य लेल देल गेल अछि ई मूल संविधान मे नही छल एकरा बिरासनीमा संशोधन द्वारा एक सए छिहत्तर मे जोरल गेल संविधान आ राष्ट्रीय प्रतीक राष्ट्र ध्वज राष्ट्रगञान सम्मान करब देशक प्रभुता एकता आ अखण्डता रक्षा करब पर्यावरण नदी वन आ वन जीवन संरक्षण करब सार्व जनित सम्पत्तिक नुकसान नहि पहुँचायब अहिंसा से दूर रहब वैज्ञानिक दृष्टिकोण आ ज्ञानअर्जक भावनाक विकास करब
हँ सखी हमार देश एतक पैघ अछि एतय दिल्ली मे केन्द्र सरकार अछि आ प मे से राज्य सरकार ई संविधान दुनु के ना स्भालैत अछि
भारत एकटा राज्यो के संग अछि संविधान मे संसधात्मक प्रशासन प्रणाली अपनाओल गेल अछि शक्तियोक स्पष्ट विभाजन अछि जकर वर्णन में अनुसूची में अछि संग सूची रक्षा विदेश नीति रेलवे जेहन मुद्दा जेकरा पर केवल केन्द्र कानून बना सकैत अछि राज्य सूची पुलिस स्वास्थ्य कृषि जेहन विषय जकरापर राज्य सरकारक अधिकार अछि संभर्ती सूची शिक्षा वन जेहन विषय जेकरा पर दुनू कानून बना सकैत छथि मुदा विवाद भेलापर केन्द्रक कानून मान्य हेतैक
अच्छा सखि समयक साथ तऽ दुनिआ बदलैत रहैत अछि जे कानून कानूनन
उन्नैस सए पचास
उन्ननीस सौ पचास मे बनल कि ओ आइ आइयो ओ तैब प्रशासनिक अछि जे बदलाव करब हो तऽ की उपाय अछि
संविधान निर्माता बहुत दूरदर्शी छल ओ संविधान के जड़ी नहि बल्कि एकता जीवंत दस्तावेज बनेलनि एकरा लेल अनुच्छेद तीन सौ अरसठ के तहत संविधान संशोधन के व्यवस्था कयल गेल अछि नम्यता आ कठोरताक मिश्रण किछु संशोधन साधारण बहुमत सब भऽ जाइत अछि मुदा किछु पैघ बदलाव लेल संसदक दुनू सदनमे दू बा थरी बहमत आ आधा राज्यक सहमतिक आवश्यकता होइत अछि मूल ढाँचाग सिद्धान्त उन्नै सए तिहत्तर का इतिहासक केैसिक मे सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट केलक जे संसद संविधान में संशोधन त कऽ सकैत अछि मुदा एकर मूल ढाँचा जेना लोकतन्त्र अन्थनिरपेक्षता आदिके नष्ट नहि कऽ सकैत अछि
सखी हम सुनल अछि जे हमर अपन मातृभाषा मैथिली के सेहो संविधानमे पैघ सम्मान भेटल अछि तकर बारेमे कछु बताउ
एकदम सत्य ई हर मैथिली लेल प्रपूर्ण ऐतिहासिक छण छण छल बह्म मे संविधान संसो शोधन अधिनियम दू हजार तीन द्वारा मैथिली भाषा के भारतीय संविधानक आठम अनुसूची में शामिल कैल गेल एकरासँ मैथिली के देशक फराटा आधिकारिक भाषा सभक श्रेणीमे स्थान भेटल आब मिथिला मे सिविल सेवा जेहन परीक्षा लिखल जा सकैत अछि साहित्य अकादमी आ अन्य केन्द्रीय संस्थानक द्वारा भाषाक विकास लेल विशेष अनुदान भेट ट अछि ई अधिकार हमर सबके पुरखाक पैघ सङ्घर्षक परिणाम थिक
सखी आ आइ अहाँसँ बात इ बात कै कै हमार आँखि खुली गेल संविधान केवल वकीलक विषय नहि बल्कि हमरा सभक दैनिक जीवनक आधार अछि
बिल्कुल सही सखी छब्बीस नवम्बरके हमसभ संविधान दिवस मनाबैत छी आ छब्बीस जनवरी के गणतंत्र दिवस मुदा हमर कर्तव्य केवल उत्साह मनाएब न बल्कि संविधानक आदर्श न्याय स्वतन्त्रता समानता आ बन्धुत्व के अपन जीवन में उतारक अछि
आइ सँ हमहुँ प्रतिज्ञा करैत छी जे एकता जागरूक नागरिक बनी कहि संविधानक मर्यादाक पालन करब आ समाजमे मे सौहार्द बनाए अहाँके बहुत बहुत धन्यवाद
ई तऽ बहुत अच्छा बच्चा छी हमनी सब के - ओकर मूल्य कर्तव्यके पालन करयके चाहि और अब हम सब युवा लोग जब ई सब के पालन ना करै छी त कैसे देश चलै छै हमने एक दूसराके भईचारा निभावे के चाहि आपसमे भेदभाव नहि करयके चाही एकता से रहबैक चाही अगर लोगन के अपन मन के हिसाब सँ धन जुनैके अधिकार रहै के चाही हमनी के हुनका विरोध नहि करै के चाही अगर कोई व्यक्ति अपन धर्म परिवर्तन करय के मन करैत परै तऽ हमरा के ओनकर में कोइ आपत्ति नहि देखाबय के चाही हम्नी के अपन हिसाब से भोट देबे के चाही केकरो बहकावा में आ के लोक जाति पात के नाम पे हमनीके भोट न देबेके चाही
मेय अच्छा सब अधिकार के जानकारी रखे के चाहू ताकि कोई हमनी के सोसायटी ना कर सके
हँ हमनी के फुसला नहि सके बरगला आ नहि सके कि का सही है का गलत है ई सभ के तऽ हमनी के अधिक कार भी है आ हमनी के जानकारी के रखे के के चाही तबे तऽ हमनी सब सही नेता चुनब तऽ हमर देश के सही विकास होत
ह अधिकार के जान चल जा है तऽ कोई लोग हमनी के देखखालतू छै चीज में नहि फँस सकल ह - हमनी के अधिकार के शोषण नऽ कर सकबै हूँ
हां हाँ सखी ठीक है हमरा कऽ के एगो काम आबै छै तऽ हम करै छियै तोहरा के बाद
ठीक